अह
नमस्कार
हँ हँ नमस्कार
हँ आब ठीक आबि रहल अछि कहियौ की हाल चाल अछि
हँ सर हमरा बहुत नीक यए भगवानके कृपासँ मिथिला क भगवानक कृपासँ हमरा बड्ड नीक हाल यऽ ठीक
हँ हमरो ठीक य कहियौ आइ अपना सब मिथिला पर कनि चर्चा करब मैथिली मिथिलाञ्चल पर आइ अपना सब गप करब मिथिलाके बारेमे बात करब मिथिला पर चर्चा करब की
कहलियनि देखियौ मिथिला विषय छै जे मिथिला अपना सबके हर एक ज्ञान दै छै हर एक ज्ञान जेनाकि आब देखियौ खेनाय पकेनाय ज्ञान मिथिला मे त आ को मे लिट्टी चोखा खाए मे लिट्टी चोखा य दालि भात चोखा तऽ आओर फेमसे छीयै की कहौ अहाँके मिथिलाके खेनाइ के बारेमे ओहोमे खेरा खेनाइयो कथी मे बनै छै जादा त्यौहार म त्यौहार तऽ बाप रे अहाँ देखबै त्यौहारमे तऽ अहाँक एते रहत जे
हँ मिथिलामे बहुत त्यौहार छै बहुत रंगके त्यौहार छै जते हम अपना सब मैथलानी त्यौहारसब मनबै छी ओते दोसर नै त्यौहार मना सकैए दोसर अगर कोनो कोन्ट्री या अधर कोनो भी एते त्योहार नै मना सकैया जते त्यौहार अपना सब मनबै छियै मिथिलाञ्चलके आदमी
हँ अहाँ ठीक कहलियै मिथिलामे अहाँके गीन चुन दस सए ट टम तऽ अहाँके आबिते नै छै
नै आ मिथिलामे मि मिथिला मे बहुत तरह के छै न मिथिलांचल क आदमी क लेल बहुत तरह के त्यौहार छै ओहो प्रसिद्ध त्यौहार जेनाकि चौड़चन पाबनि भऽ गेल जकरा परम महान कहल जाइ छै छईठ भए गेल दीपावली गेल आओर आशीन मे जे होइ छै दुर्गा पूजा सेहो बुझले हेएत
हँ दुर्गा पूजा छईठ अहाँके भऽ गेल छठि तऽ आओर अथिये छै
तू नै दू तरह मिथिलामे चारि तरहके दुर्गा पूजा होइ छै से अहाँके पता अछि दू तरहके एगो चैती दुर्गा एगो चैती दुर्गा होइ छै एगो आसिन म दुर्गा पूजा होइत अइछ आओर दूर दू दुर्गा पूजा होइत अय जिनका बारेमे हमरा ओते नीकसँ नै अछि पता
देखियौ दुर्गा पूजा आकार की भेलै दुर्गा पूजा बड़ा प्रसिद्ध छियै अहाँके मिथिलामे दुर्गा पूजाम दुर्गा मैंयाके कथी होय छै तऽ पूजा होय छै अहाँ अथी नै करबै विश्वास नै करबै दुर्गा पूजामे हमरसबक घरमे ऐत एकटा अथी ढोलक लए कऽ ड्रम लए कऽ ओ ड्रमके बारह बेर बजै नै पहिलुक दिन रहल दुर्गा पूजाक तऽ एक बेर बजेलक दोसर दिन दुर्गा पूजाके रहल तऽ दू बेर बजेलक तेसर दिन दुर्गा पूजाके रहलक ती तीन बेर एना कऽ कऽ बजैत ओ आ अन्तिम दिन जे रहै छै अन्तिम दिन भोरे अन्हारे ओ ऐत अहाँकेँ भोरे अन्हारे आ दुर्गा पूजा कऽ अन्तिम अष्टमी दिन अहाँकेँ बलि प्रदान होइ छै कथीक छागर कऽ बलि प्रदान हइ छै ई बड़ा ई मैया केँ बड प्रिय छै बलि प्रदान अहाँ बलि प्रदामे जतेक मनोकामना मांगबै अहाँकेँ सबकिछ पूरा भऽ जैत
हँ दू दिन बलि प्रदान होइत ऐछ अष्टमीक नओमीक दुनू दिन बलि मैया कऽ बलि प्रदान चढ़ै छैन अदर कोनो रिलीजनम एहन तरह कऽ नै छै ओ अय दुआरे बलि प्रदान चढ़ै छै जे मतलब ओ बलि चढ़ै छै किनको कोनो भी व्यक्तिक कोनो मन्नत रहै छैन कोनो किछ मयासँ मंगबाक रहै छैन तऽ ओ अपन खुशीसँ कोबला करै छैथ जे हमर ई शौख पूरा भऽ जैत हमर ई मन्नत पूरा भऽ जैत तऽ हम अहाँकेँ एकर बदलामे ई उपहार चरहैब तऽ से भेल अहाँकेँ बलि चढ़नाइ
हँ
ई नै छै जे मैया मंगै छथिन बलि बलि आदमी अपन प्रसन्नतासँ चढ़बै छैन मैया कऽ
हँ अहाँ बात सही कहलियै हन ओ अप चढ़ाबै छै आइ लेकिन अहाँ जे कहलिय अष्टमी आ नमी ओहोम अष्टमी दिन ज्यादा प्रिय छै मया कऽ बलि चढ़ेनाइ अहाँ जे सोचित हेबै अहा बलि जे चढ़ै छै तऽ छागर कतेक किछ होइ छै ओ छागरक सबसँ नीक होइ छै बलि चढ़ेमे ओकरा मोक्ष प्राप्ति होइ छै स्वर्गम वास होइ छै ओ अथी तऽ
सही बात छै आ ई कतेक आदमी कऽ अहाँ देखैत हेबैन जे अप अपन मिथिलांचलसँ दूर भगैत रहता अपन मिथिलाक वाणी ओ अपन अपन अपन वाणी छोड़ि कऽ अंग्रेजी बजता हिंन्दी बजता सच पूछित हमरा ओइ आदमी सबपर वर तामस उठैए जे अरे यार अहाँ अपन अथीक अपन धर्म कऽ अपन अथी कऽ अपन मिथिलांचलक अपन अथीकेँ छोड़ि कऽ अहाँ दोसरमे जा रहल छी ई ई गलत बात अइछ अहाँकेँ यो मिथिला बाजू यो मैथिली बाजू मैथिली बजै कते नीक लगैए मैथिली बजै जखन अपनासब बात कऽ रहल छी कते नीक लगैत अइछ मैथिलीमे बजै मऽ आ इएह हिंदी इंग्लिश बजितियै तऽ ई नै कहि रहल छि‌ जे ओ नै निकलैगतै ओहो नीक लैगतै लेकिन जइ प्रकारसँ एखन नीक लागि रहल अ ओइ प्रकारसँ नै नीक
देखियौ अहाँकेँ बात एक सौ प्रतिशत शक्ति सत्य यऽ बलि प्रदान जे हइ छैय ई जे बलि प्रदान ई जे अहाँकेँ छोड़ि रहल यऽ मैथिली बजनाइ आ विश्वास नै करबै सभसँ पहिलुक भाषा छियै की कहै छै भगवान कऽ संस्कृत आ दोसर भाषा कथी छै पता यऽ अहाँकेँ
दोसर भाषा छी अहाँ कऽ मैथिलिए छी आ ओ बिहार म सभसँ ज्यादा अहाँ देखबै बिहारम भगवान कऽ तत पूजल जाइ छै बिहार म भगवान कऽ अहाँ विश्वास नै करबै भगवान कऽ दाइल भात चढ़ै छै। छी तऽ कतो कतो जगह पर दाइल भात
आ एकटा आ एकटा देखियौ नऽ यौ लड्डू गोपाल अहाँ देखैत हेबै घर - घर एखन लड्डू गोपाल रहै छथि हुनका सभ कऽ छप्पन भोग लगै छैन छप्पन रंग कऽ भोग लगनाइ जरूरी छैन
हँ देखियौ आब अ - मिथिला मऽ अहाँ देखबै मिथिला मऽ कोनो अहाँ जगहपर जेबै सभ कते बेर करत। ई भेलन ओड नम्बर चिन्तेे बिन ओड नम्बर मऽ करत तीन बेर करत एक बेर करत पाँच बेर करत एगारह बेर करत सात बेर करत एना केँ कऽ करै छै त्रिपेक्षण एकरा कहल जाइ छै एनाहिते जेनाकि जर मानि कऽ चलू एकटा आदमी यऽ ओकरा बड्ड अथि विश्वास छै भगवान मऽ ओ एक सौ आउठ आठ बेर करत एक हजार एक बे करत एक हजार आठ बेर एन कऽ त्रिपेक्षण करै छै ओ भगवान कऽ मन्दिर कऽ करै छै चाहे कि मक्कर करै छै
आन ठिन जे कहि लेकिन अपनसभ कऽ मिथिला बहुत सांस्कृतिक आओर गौरवपूर्ण अछि। अ मिथिला मे जेना की एक तऽ अहाँ सब अहाँ जानैत ह हेबै अररिया मऽ छै एकटा मिथिला हाट जानै छियै ओ कतेक नीक अछि। ओ कतेक नीक अछि ओ मिथिला हाट ओ तऽ बहुत अपन सभ कऽ जे मिथिला कऽ जे संस्कृति अछि बहुत आदमी ओ बिसैर चुकल छैथ लेकिन एखनो ओ मिथिला हाट मऽ ओ सभ चीज स्थित छै मड़ुआ रोटी माछ लिट्टी सेकुआ ओहो गैस गोड़हा पर सेकुआ लिट्टी जेकी आइ काइल केँ आदमी सब गोड़हा बिसैर गेलखिन। गोरहा केना यूज कैल जाइ छै से तक बिसैर गेलखिन
मिथिला मऽ अहाँ देखबै मिथिला मऽ गोइठा कऽ उपयोग किया आइ छै। गोइठा जे होइ छै नऽ ओ वातावरण कनबो हानि नय पहुँचाबै छै। ओ गोइठासँ जे होइ छै गोबर कऽ गाएसँ जे अहाँ विश्वास नय करबै गाए कऽ जे गोबरसँ अपना सब गाए कऽ गोबरसँ मिथिलामे पूजल जाइ छै गाए कऽ गोबरसँ पूरा घर आंगन सभकिछ अहाँ कऽ गोबरसँ निपल जैत किया ओ गोबर जे छै नऽ गाए कऽ बहुत प्रिय छै ओ अहाँ कऽ कृष्ण जी कऽ गाए गैया बहुत प्यारा छै आ ओ गोबर मे अहाँ कऽ भगवाने निवास करै छै आ एकटा चीज
आ गाओ अपन सब केँ भगवाने भेल खिन नऽ यौ गौ माता कहल जाइ छैन हुनका गाय कऽ मिथिला मऽ गौ माता कहल जाइ छै। ओहो अपना सभ कऽ अगर अहाँ कोनो भगवानक पूजा करियौ या करियौ अपन सभ कऽ मिथिला तो गोत गैय गोबर गैय केँ दूध केँ दही एय सबकेँ काज पड़त
हँ ठीके कहलियै आओर जे अहाँ देखबै गोबर कऽ गोबर अहाँ विश्वास नय करबै आओर कतो परमाणु बम खसतै नऽ तऽ ओ अहाँ कऽ कोन सीमेंट सँ भरल लोहा कऽ घर कोन तबाह कैय देतै लेकिन कोनो एहेन रेडियो एक्टिव जे छै से अन्दर घुइस जेतै लेकिन अगर जे कु - कुटियामे माइन कऽ चलू अगर गोबरसँ निपल रहतै नऽ ओ कुटिया कऽ ई आदमी कऽ अन्दर मऽ रेडियो एक्टिव गैस ओ - रेडियो एक्टिव जे रहै छै। ओ ओकरा शरीरमे नहि अन्दर जाय पड़तै किए गो
देखियौ तऽ स अथी अपन सबके मिथिला के एतौ कते महत्व देल गेल छैय। गायके गोबर जे आदमी छुबय नहि चाहत बहुत आदमी अपन सभके मिथिलेके आदमी यौ। आ ओहि गायके गोबरके एते महत्व छैय।
सोचियौ अहँ आइके जमानामे किछुसँ किछु करैत रहै छैय। आब कतहु अहाँ जेबै तऽ की कहत बिहारी हो आब ई थोड़े ने होइ छैय कतहु। मिथिला अपनसभके छियै बड़ा उच्च भाषा। आ देख श्री रामके देखलीयौ अहाँ बिहारेके छथिन मिथिलेके छथिन ओ।
की कहाँ
हम हम गर्वसँ कहै छी हम गर्वसँ कहै छी हम मिथिला मैथिल छी मिथिलानी छी हम। आ बहुत आदमीेके ई कहैमे शर्म अबैत रहैत छनि जे हम मैथिल छी।
कहैत रहै छैय आ मै मिथिला जे छैय ओ मिथिला एकदम सर्वोच्च छैय। ई जे अहाँ देखबै आ दरभंगा महाराज के देखबै दरभंगा महाराज जे छैय ओ पूरा किछु दरभंगे महाराजके छलै सभकिछु दरभंगे म इण्डियाके जे भारतके जे छैय ओ भारत जे छैय ओ भारतके पूरा मिला कऽ ओकर पचाससँ तीस परसेन्ट पहिले दरभङ्गा महाराजके छलै। आ एखने देख लेबै मिथिला हाटके कनि आगू एहिमे दरभंगा माजमे फैल छैय। ओतय दरभंगा महाराजके अथिए देख लियौ अहाँ हाथी घर। हाथी घर ओतऽ जे नीक बनायल तऽ हाथी भगवान अथी दरभङ्ंगा महाराज अपन हाथी बान्है छलखिन हाथी बान्है छलथि फेर हुनकर अहाँ महल देख लियौ। ओतय एक जनवरीके सभ पिकनिक मनबै लए जाइत छैय बड्ड प्रसिद्ध जगह छैय बनि गेल छैय ओतऽ हुनकर देल काली मन्दिर अहाँ देखियौ। काली मन्दिरके अहाँ देखबै अहाँ तऽ अथी बहुचक्का भऽ जेबै।
आओर ए काली मंदिर के बगल मे एस एस बी कैम्प सेहो अछि। राजनगरमे से स्थित अछि। ओ दरभङ्ंगे महाराजके छनि राजनगरमे सेहो सब किछु। ओते स्थित अय ई सब बहुत रंगग के मंदिर ओते स्थित अछि बहुत चीज बहुत बड़का फील्ड सेहो हय छैय ओते राजनगर में राज पैलेस के नाम से जानल जाइए आओर बहुत ओ फेमस अछि बहुत ओ अथी अछि।
हँ आ ठीके कहलियै हन देख लियौ अहाँ सबसँ परसी राजनगर दरभंगा महाराजके बड्ड प्रिय छलै राजनगर। हुनका सबसे जयदा राजे नगर शोभे छले अहाँ विश्वास न करबय राज नगर की कहै छलखिन ओ हमरा किछु बित जाय लेकिन हम राजनगरके नहि किछु हुअ देबै। ओ अपन जान दए देथिन लेकिन राजनगर के किछु नहि ओ देथिन एते हुनका अथी छलै ओ धर ती मासे ओकरा हिनका ओतेक राजगरके प्यार छलै।
हँ तऽ ओतऽ हुनकर अथी आत्मा सेहो बसै एखन तक हुनकर ओतऽ थी छनि हुनकर। पुरानी य पुराना यादसभ छैनि पूरा एखन तक ओ महल नहि खसलै। तैयो हम लास्टमे फेर एकेटा उएह बात कहब अहूँसँ आ अहूँ कहू जे अपनासभ मैथिली छी और मिथिला कऽ गौरव अपनासभ कहियो कम नै हु अ देबै
हँ ठीकेँ कहै छियै मिथिला सर्वोच्च छै अहाँ देखियौ एक बि किया कहावत छै एक बिहारी सभ पे भारी
आ अपना सभ मिथिला कऽ गैरव कहियो कम नै हुअ दबै मिथिला कऽ जहिने गैरव पहिने रहै इतिहास म पहिले जहिना रहै मिथिला कऽ गौरव तहिना मिथिला गौरव आइयो रहत ते अपना सब मिथिला कऽ गौरव कऽ नै छोड़बै आब अहिना रहतै मिथिला कऽ